हँ
की हाल समाचार
बहुत बढ़िआँ
बहुत बढ़िआँ यौ सु सुनेलिए अहाँ के बारे मैहीं सब्जी सब नीक बने छी एकदम एना की या
आब नहि छै ने आदत
आदत नहि छै ने बनबा चाही ने सबजी सब देखियौ अहाँके भौजी के बारे सुनै छिय बड नीक नीक बनबै सीख लिय करु ने ह किया ने हुनका सब रेसिपी सीख लै छिय आ सिखऽ चाही अहाँके नहि नहि कथी
नहि सिखबाक चाही एहन
किया यौ अहाँके सोयाबीन के सब्जी जे रहै इएह से जे लोक सब पै छला तेहन घिनायल रहै छनि सोयाबिन ओनाहिते लागत कच्चे कच्चे जेनाा ओकरा फ्राइ नहि करै छियै यौ
उबालै छियै पहि पहिले फ्राइ करै छियै तह पानिमे दै छियै पानि दै छियै नहि नहि पहिले फ्राय
हँ तड़ै छियै हँ एके बाद आ होूँसभ आइ बनेलहुँ हेँ की कल ने हेलो हेंलो हेंलो हेलो हेलो हँ यौ कतऽ चलि गेल रहियै अहाँ
कतय जेयबै हमसभ
आवाज नहि आबि रहल छलए अरेकोच के सब्जी आइ बनेल क कालहि बनेब अहा सब
अरे कोचके सब्जी हमरा लगैए काल्हि बनत
आ चटनी यो बने बय
चटनिओ बनि सकैए ओना एके छै छोटे सनक छै हमरा नहि होइया बनायल
अहाँ कोनो जोगरक नहि छी ने यो नहि नीप जोगरक नहि पोतऽ जोगरक
नहि एहिसे पिछिला बेर जे बनल रहै ओ नहि ओ नीक बनल रहैे कियाकि आम ताम भेटै छल
हँ ह हमू छलउ तऽ बनेने रहौ हालकि ई लागैया अहाँ नहि छलहुँ तैयो बनेने छलहुँ नीक बनल रहौ नहि नहि नहि छलौ यौ आइ नहि बनेलहुँ आइ च लखन छलखिन हम बना लेने छलियै खाना तऽ आब कालहि बनैब काइल अखन बनैब
तऽ काल्हि काल्हि तऽ भोरे एथिन ने पप्पा
आब एगारह बजे तक ऐथिन न ट्रेन पकड़ कऽ देखियौ नहि कहि सकैत छी एखन काल्हि मगर बनाब आइ हम खाना बना लेने छलहुँं अखन अल्खिन पनीर झिरा बना रहल छी सबे बनेल आर की बनेल है खाना आहा की सब बनैलो है खाना आवाज कियाना अहाँके चलि जाइय गुल केतय भ जा रहल छियै बार बार गायब भऽ जा रहल छियै आवाज नहि आबि रहल ए अयो
हँ हँ
कतय चलि जाय छियै आवाज अहाँके गुम
हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ जाइ छियै छत पर जाइ छियै फेर उतरै छियै
इ यौ पैर दुखाबै छै झूठ मूठ के पेट टेट निकली गेल हन सुनलहु आहाके पुजा
ओ
तऽ किए ने दौड़ै छियै दौड़ियौ भोरे देखियौ देख हँ साइकिल अहाँके बच्चाे तऽ ई छै साइकिल उएह चला दिहना बच्चो के अछि पपो वाला अछि उएह साइकिल झूठ मूठ के साइकिल कीन के अहाँ बड़का भए जेना अपन करब साइकिल रखू वाय
नहि नहि साइकिल लेनाइ भाायजी लेने छै साइकिल
भाय जीये बला राखल अछि ओ हम ल चलायब तऽ लऽ लिअ चला लिय आर ओना तऽ हम बेस्ट उपाय कहब ई जे अहाँ पूरा घर पोछा लगउ हर कपड़ा स ओहि सँ जे पेट अहाँके कम हेइत कि कहूँ खूब कम भऽ जाइत बुझल जात अगना के गोबर स निक निक क पूरा पुछिलो सुन छी याउ कत कथि ल जाइ छिय अहाँ बार बार
चिली जाय यै कतैअ
ओ देखियौ अहाँ की करू पेट कम करै ला गोबर लऽ क अंगना पूरा नीप लिअ
अगना अछि अंगना अछि कहाँ गोबर वला
त अछि न आहाँके आहाँ क लिए ओकर पुरा निपयोस निक भ जाइत भ जाइत गोबर सॅ एकदम पता चललैय जे मामाके मेहिस बिऐल न
हँ हँ ह
कि लड़की
लड़की लड़की
खुशी के बात तऽ दूध तूध आयल हैत
नहि एखन तऽ परसुए भेबे केलनि
अहाँ गेल छलियै तऽ अहाँके त अहाँ चैल जायब फेर अहाँ तऽ जाइत रहैत छियै भोज खाय लए एहि सबके नाम पर तऽ अहाँ तुरन कुदिक चलि जाइ छि चलि जायब ल लेबै एक बोतल लकेऽ आइब जाउ
हँ नहि नहि ओ ओ महींस लगे
बेच देथिन तैयो तऽ एक दिन के त आने सकै छीय अहाँ अहाँ के तऽ अथियो चलि गेल बरसो ओम्हरो गेल हन मिल लिअ कतेक दिन मिलला भ गेल पी लिअ हयौ हँ त हम की सब बनबियै भोजनमे की सब बनेलियै कुम्हरौरी के सब्जी भोजन मे की सब बनाल जाय कुम्हरौरी के सब्जी
भोजनमे बनलै है अहाँके अ कटहर के कटहर के कोख्ता जेना बनले हे क
हँ
ओकरे सब्जी बनले हँ ओकरे रस बनल है
आ कथी देबय कथी देबय भात साथे खेबै के रोटी साथे रोटी साठे खेबइ भात नहि प भात न खाय छी अहाँ हँ
भात भात खाइ छियै दिनके खाय
अ मार पसा कऽ कि कुकरे मे सिटी मार कऽ
नै कुकुरे मे सिटी मार
ओ मांर आहाँके नहि निक लागय या मांर न न छियै पिउ ने पेट के ठण्डा करत मार नवका चाउर अनू आ मार पीबू पेट एकदम ठं्डा नहि नीक लागेया अहाँके
हमरा नैय नीक नैय नीक लगै
ह अहाँ के मुंहे नहि निक तऽ की कहबे आब कि झ नीके नहि लागैत रहहिया अहाँके जे अ दैत रहैत छथि भुज्जा खाय लए तऽ ओ भुज्जो जे कहैते दुूस दै छियै आ जे करैत रहै छी ए मुह ने य खायवला अहाँके किछो नीक चीज बना कऽ देल जायत तऽ भुझलिय
हँ
के मुंह नै अछि खाय वला नीक चीज बना के दैय छै अगर आबे छथि तऽ भौजी इह एह हम नहि खाय पेट बैइर गैस बनि गेला ई भए गेला ओ भऽ गेला खब त बहाना अहाँ करै छियै
आइ खेने रहिये आइ खेने रहियै अंडा के रोल
बा रोल तोल खाय छीय अहाँ यौ आइ मंगल क्ते मे घिना देलियै ह बाह
ऑफिस ऑफिस मे आयल
ह ओ फ्री मे खुएलक तै तऽ खा लेलै तेय त दिन तिन नइ देखने होब त अहाँ दुनू भयारी तऽ कोनो दिन खालेबै आओर कतहु पहुँच जाइ छै खाय लए ज बाहर कतय से कतऽ पहुँच जाइ छै तहन तऽ बाते कथि कतहु
ब्राह्मण आदमीके की चाही पेटे टा तऽ छै
तइ पेटे की जाइ छी भोज खर आइ खेलह कतहु भोज
आइ नइ रेहा
के बात बताउ यो भोज तो अहाँके डेली खाय वला आदमी आ आइ नइ छला नइ नइ लागि रहल हइ हमरा कतहु नइ छलै कोनो गामेमे नै छलै भोज नानी गाममे तऽ छलै यौ किया नय चइल गेल ली आइ यो नानी गाम मे तऽ भोज के कहने छलथे जे नानी गाम मे भोज छै त तह अहाँके जाय चाहि नानी गाम गेल छलत सभ आदमी भोज खाय ल आ यौ न नानी गाम किया ने गेलियै भोज छलै न न नानी गाममे तऽ अहाँ भोज खाय ल नानी गाम जैतियै न
भोज नानी गाँम मे नै रहे गजहरा म रहै
ओ ओतय गेल छलए तऽ ओतहु आसू भागि गेल छलथि
आशू भाय के तऽ खूब मानै छै
अच्छा तहिमे गेल छ त तहिओ फ्यू
चन्दा के चन्दा के अहाँके ससुरे से गप होइत छनि असू भाई के मधु मधु मधुबनी कोर्ट मे छथि
तन तऽ हुनक बड़का गेस्ट भेलखिन ओ
आ आशू आशू जे रहै छलखिन ओहि टाइममे मामा संगे मधुबनीमे नै रहै छलखिन किछु दिन पहिले एक दू दू साल पहिले तऽ हँ तऽ ओहिमे तऽ जाइ छलै सेद
अच्छा तहन त तनह त हुनकर सरे समधिन भेलखिन हू तहन तऽ जाय चाही अहाँ के अहाँ के त तैयो अहाँके दोस्त तऽ लैए क चइल जे जाइ य न भोज कतहु होइ छै तऽ तऽ चैल जाय चाही एकदमसँ भोज तोज खाइ लए आ एकादशी जंग मे केता लोटा भेल
आइ यो एकाछी जागमे केय टा लोटा भेल दसो गो लोटा भेल की नइ
ऐ दस टा लोटा होइ छै
ई नइ भेल लोटा टोटा
एकटा ब्राह्मण पर एकटा लोटा रहइ छै की दसटा
ओ हम तऽ अपन छियै
हँ
होे गेल
हँ
तहिया जन जनउ तनउ भऽ गेलैन
जनउ हमर अहाँके दू हजार छ ईस्वी मे
अच्छा तऽ एते दिन के छिये अहा नैय ह ओर अहाँ प पढ़ पढ पढ़लिय की नै स्कूल तेस्कुल के गिरी ओ बुज्ची गुच्ची गिर गेल पकैर लियौ नहि गिरत यो ह हँ ओर भोजन नहि भेलियै कि भऽ गेलै बैन गेलै
एख एखन नहि भेलै हे हेतै दस बजे तक
त दस सए पहिले तऽ नहिे हयत कियकि सब्जी चलल अहाँके तरकारी बना क रोटी गरम गरम सब तरकारी अहाँके बनल शिमला और पनीर के तरकारी बनल बड़की बड़की बुच्ची जे छथि तीन तिनका पनीर बड़ नीक लागैत छै तऽ कहलखन पनीर खैब तऽ पनीर शिमला पनीर भाव बड़ निक लागे छै पनीर कहै छथि
चलू किस त किस त निक
हँ हँ ह करै छथिन एकदम खाय पीए छथि एकदम पनीर आम आम अहाँके एकदम सँ आम रहते पनीर रहते रोटी रहतै
हूंअ्
ह उमहर पानि तानि बारिश तारिश भेलै कि नई
आइ नहि भेला बारिश
आइ नई भेले ह बारिश इम्हर तऽ बारिश झीसी जेनाा तऽ खूब भेला मगर ऐना बारिस नई भेला मगर आब अखन के नीक लागि रहल छैइ उमस जेना के अथी जेना
हंअ् गर्मी लगैइ छैइ दिनमें रहै इम्हरो बड्ड मेघ रहै लगैइ जे पानि हेतै भोर में दस बजे से पहिले खूब रहैइ जेना मेघ लगैइ जे डुबा देतै लेकिन एक रत
आहां नई डूबलौं न
नई हमरा होइए
तैर आबैया ई कहिया सीख लेलियै यौ हमरा तऽ पता चलल जे अहाँ के तैरल तैरल किछु नई आबैय कि अहाँ तऽ सा किलो नहि चलबैई लेल आबैइय झूठ मूठ के फेेंके किया छी नई अहाँके भौजी के साइकिल चलब लेल आबैइ छनि हुनकाँ से सीख लिय साइकिल
नई नई अहाँ फुसि फुसि फुसि गप्पपर बेसी ध्यान नई दियौ
ईत गप्प लबड़ी फुसआही पर अहाँ नई ध्यान दियौ बुझलियै कदी कि कहै छैइ किछ किछ सीखय के हुए तऽ हुनका बहुत किछ आबैइ छनि खाना बनेनाइ ईसभ उसब साइकिल चलेनाइ मोटर बाइक चलेनाइ तऽ अथी ओ होइया से अहीं के
हां हवाइओ हवाइओ जहाज होइ छनि उड़ायल हुनका